हँ।
हेलो!
हेलो!
हूँ
हँ ठीक छी
हँ ठीक छियै अहाँ सब ठीक छी
हँ
आं
हँ हँ हमहुँ सब ठीक छी
करै छि
नहि किछो एखन बैठले छी कहाँ किछो करै छी एखन बैठल छी
खाना पीना सब भऽ गेल की सब खेलियै की सब
खेलौ हम सब्जी भात सब्जी भात आओर आलूके दम
ओ हमहूँसभ खेलियै पटुआके दलिसगा भात आलूके चोखा आलू परोर कदीमा क सबजी
पटुआ अपने फड़ल रहै
हँ हँ खेते मे फड़ल रहे काटि क आनलियै बारी सा आ बनेली ओकरे दलिसग्गा ने होइया दालि दऽ कऽ ओहिमे आमिल थोड़े धऽ देलियै आ दालि स गा भात आलू क चो खा आलू परोड़ कदीमा आलू के सब गरमीमे पटुआ ठीक रहै छै ठंढा ठंढा रहै छै हूँ आ भात संगे खइयो तऽ बड़ सुन्दरो बड़ लागत
हँ हँ सठ सठ जैत तरे
गर्मी सबमे सागे गर्मी मे साग पात सब खाय मे नीक लागत आ अइ टाइम मे सागो पात सब बड़ हैत
हूँ
सागक सीजन इएहमे रहै छै जेना अरिकञ्चन भेल अरिकोचके पत्ता
ह
एरकोचो क एरकोचो के जे भूजि के खेबै तऽ बड़ सुंदर लागै छै।
अहाँ सब खाय छियै कि नहि कहियो एरकंच उं ए उबाएल क जे चाटनी जे
हूँ
उबाल कऽ पान नेबो सब गारि क चटनी जेना बना क मतलब पूरा उबलबे त सना जाय छै ने ओएह मे तखन नेबो हम गारिक भुजतै ब लागतमे
नहि ओ हम नहि खेने छीयै सब्जी तऽ खेने छियैे
ह्म्म अरिकञ्चनके तऽ बहुत चीज बनै छै एरकंचन में जे खूब के दालि पीस के मोटगर से लगा कऽ ओकरा जे भाप पर सिझा देबै आ तखन जे ओकरा चक्का जेना काटि काटि कऽ आ त जेकरा तरैके मोन भेल तैरो कऽ खेलक, आ नहि तऽ ओनाहु जे खेबै तऽ ओ खाय मऽ सबसऽ सुंन्दर लागल।
ओ तऽ खेने छी, अरिकंचन के सब्जी खेने छी, कचरी खेने छी।
चक्का वला खेने रहियै। चक्काबला उसैनक कऽ खेने रहियै कि नहि कहियो।
हँ चक्को बला खेने छियै।
उमं
चक्का वला खेने छी, सब्जी खेने छी।
हूं चक्का बला जे उसैन के खायइ छियै, काटि-काटि के ओ बड़ सुंदर लागे छै खाय म।
हँ हँ खेन-
अथी जे आ यै ओ जे तिलकोरके पात नहि होइयऽ। ओकर जे कचरी होइ छै, कते सुन्दर से की कहू। अपना सबके तऽ तिलकोरक पत्ता कियो खाइ छियै, तैं तऽ कहै छी जे बड़ सुन्दर होइ छै तऽ, खेबै तखने ने कहब।
हँ हमसब तऽ बनबै छियै हमेशा।
हमहुं सब बनबै छियै, तऽ कहलऊ ओकरो कचरी बड़ स्वदगर हैत खाय मऽ।
हँ अपना सबके गाँव घर मऽ तऽ लोक ओहै सब खाइ छै नऽ।
हूं तखन ओ जे ठ ओ जे साग सब मऽ नहि होइया गेनहारी स साग ओकरो मूड़ी कऽ खोटि कऽ काटि क कचरी छनबै तऽ ओहो बड़ सुन्दर लागय छै खाय मऽ।
हँ ओहो हमसब खाइ छियै बनाए कऽ। हमरा सबके घरमे सब पूजा पाठ मऽ रहै छथिन नऽ तऽ प्याज लहसुन सब तऽ नहि खाय छथिन, तऽ कचरी सब खाय के छय, तऽ ओकरे सब होय छय बेसी काल पत्ते पुत्ती कऽ।
हँ- हँ ओ जेतऽ प्याज लहसुन नहि खाइ छै, हुनका सबके घरके लेल ईसब खाना बड्ड नीक छै। आ ओ सब जे बनेबै तऽ प्याजो लहसुन वाला खाना फैल रहत।
औ जे बनेबै तऽ ओ तऽ प्याजो लहसुनके खाना हूं ओकर स्वाद आ प्याज लहसुन कऽ कोन बड़ का स्वाद रहै छै जे। बहुत लोक तऽ देखबै जे पनीरो में नहि देत प्याज लहसुन बिना पनी -र प्याजे लहसुन के बनबै छय।
हँ तऽ जे लोक नहि खेतै से की करतै से तऽ ओनाहिए बनेतै।
ओहो जे पनीर अहाँ खइयौ तऽ देखियौ ओ प्याज लहसुन बलामे जते स्वाद नहि रहत, तहिसँ बेसी ओय ऽम स्वाद रहत।
हँ
आऔर साँझ पड़लै चूरा- तूरा भूजल खेलहुं की नहि।
नहि आब जाय छी कनि काल मैगी बनेेबै।
साँझ क मैइगी खाइ छी, भुज्जा सब नए।
हूं न नअय। तम पूजा पाठ मे सेथिन न फोन पर कहलखिनए मैगी बना क राख।
नहि हम सभ मंगल सब नहि रहैया, मंगल दिन के लोक भुज्जा कनि खाइ छै ना। तऽ चूरा अप्पन भुजि लेलहुँ अप्पन उएह के दु फक्का साँझ क फैकि लेलहुँ। अनाहु भुज्जा साँझ क तऽ अपना सबके गाँव सबमे लोक खेबै करै छथिन रोजे।
हॅ चूडा तर भुइज क ऐमे थोर डीबा में क राखल छै। आइ छै भुइझ क रा
हँ साँझ कतय चूरा भुजल नहि हम सभ रोज भुजि लेलहुँ कहियो- कहियो मोन भेल तऽ सादो भुजलहुॅ, नहि तऽ कहियो प्याजो सब काटि कऽ
हँ
भुजि कऽ अप्पन आ तनि ओहिमे चिनआ बादाम धऽ दियौ, तनि भूजि कऽ पापड़ धऽ दियौ ई सब द के जे खेबै तऽ और सुंदर लागैत रहैत छै, कनि म खान भूजि कऽ धऽ दियौ ओहि चूडा मे ई सभ मिला दियौ तऽ देखियौ चूड़ा कतै सुन्दर खायमे लागत।
हँ हमहूँ सभ नहिए के बुझै छीयै करी पत्ता सभ दऽ कऽ। काँच मिर्चाइ सब दऽ कऽ
पहिले तऽ करी पत्ताक के गाछ के केओ बुझितो नहि छलय, आबे लोक कहबा सुनै छै करी पत्ता सब दऽ कऽ भूजै छथिन। पहिले त लोक अ करी पत्ता के गाछो नए चिन्हे छले जे केहन होइ छै। आ हेबो करै छलै तऽ लोक जंगल के गाछ बुझैय छले।
बाहर स अइन- अइन क रोपल के इहँ।
तए ने कहलहुँ है, पहिले लोक देखबो करै करी पत्ता के गाछ तऽ चिन्है ने छलिय, तऽ बुझेत छले सब जगल छीयै।
रोपलके हन, तैं सब बुझै छै।
हुं तै न हमसभ तऽ कहियो नहि, चूड़ामे करी पत्तासभ दैय छलियै। आब लोकके देखैय छियै तऽ आब हमहूँसभ दऽ दैत छियै, तऽ बड़ सुन्दर लागै छै। छे सततब। पहिले तऽ लोक कंसार मे जे बॉउल दऽ कऽ नहि होइए।
अल सब गुरूपो उगेने छी, नहि
हँ से तऽ बाड़ी मे सागसभ छैय। घीरा छै, कदीमा के लत्ती छै, कुम्हर के लत्ती छै, सजमैन छै से तऽ बाड़ी मे सब लत्ती छै यै, मिरचाई के गाछ रोपने हू कंसार अहूँ सब जाइ छलियै भुज्जा लऽ क भुजबै लए
हँ से गाछ वृक्ष सब हमरो बढ़िया छै। हँ हमसभ छोट रहियै, ते हमरा सभके नहि आबे छले आ भुजल त ख
पानि- बुनीमे बड्ड गाछ वृक्ष सब, नहियो रोपबै तऽ अपने जनमि जायत।
ले
आ ताहिमे कुम्हर, कदीमा, सजमनि ईसभ तऽ, देखबै एखन सभक चारपर रहत। पचराल।
हँ,, गाँव घर में तऽ सब ई सब लगबैते छै, ल
हुँ, आ घेरा तऽ, घेरा तऽ फड़ितो छै ये दुनिआँके।
हमर त घेराके लत्ती रहै, हम कटबा देलियै, हमरा नहि नीक लगैया।
नहि हमरा सबके मचान पर धऽ देने छियै घेरा, से बड्ड फड़ैत छै।
हूँ।
घेरा -तीरा सभ बड़ फड़ल, आ कदीमा, सजमनि के एखन फूले धेलकै हन। आ फूल धेलकै तहन ने बतिया हेतै, तऽ एखन नहि भेलै बतिया फूल छै। आ घेरा तऽ हैया फड़े छै, खूब बे।
नहि हमरा सबके किछु फड़ल हे नहि, लेकिन लत्ती सब हमरो सबके खूब यए।
हू।
घेरा हमसभ नहि खाइ छियै तऽ, घेरा उखारि देलियैन, झुगनी सब रहऽ देलियै हन।
उ, भट्टा के गाछ बाड़ी मे से बुझियो दस गो भटा के गाछ, एखन फरलै एन नहि, लेकिन फूल सब छै धने, फड़बे करतै।
नहि हमर तऽ एखन छोटे- छोटे या, हमरो अपन साग सब पटुआ सब होइया। पटुआ, गेनहारी, ईसभ यए।
बाड़ी में एगो नेबो के गाछ छै ये, संतोला वाला नेबो न होइयै बड़का -बड़का। पीरे -पीरे से नेबो कहै छी। तत कतेक छै, या लागे छै गाछ टूट के खस पड़ते।
ह।
आ उएहे बाहर मे जइयो नेबो किनय लए। तऽ, बीस रुपआ के तीन गो देत। आ अपना बाड़ीमे रहत तऽ, कोनो आ अपना बारी मे छै तऽ, कोनो बात नहि छै।
अहाँसभके नेबो फड़ैया कि नहि?
काजी नहि होहि हय। त
फरल यऽ कि नहि?
हँ बहुते फड़ल यए
कोन य बड़का नेगो की छोटकी?
नहि एगो कागजी जेना नहि होइया, छोट- छोट।
हूँ।
उहे, हँ।
ओ ओहो ने बड़ सुआाद रहै छै।
को उह यए तऽ, अपन लाल चाय बनल तहियोमे देलक। ओ दाललो खेलों आर जेकरा नै रहल, से अपन मांगलक तऽ ओकरो सब के देलहुं।
हँ-हँ गाँव घर में तऽ लोक बुझियौ आधा अपने खाइया, आधा लोक के बाँटैया।
हँ एखन तऽ फूल सबके रोपयके टाइम छै ने, बिया सब छिटय कऽ। तऽ ओखन अथी सब, गेन्दा सब, तीरा फूल सब। ओकर सबके बिआ सब बाओग केलियैहन
हँ
आब गाछ जनमतै कनि दिन मे, बहुत लोको के तऽ फुलात तो छैय तीरा।
हँ हँ तऽ।
जे अगता रोपने यऽ तकर सबके फुलाइया।
पहिलेके टाइममे रहै कि जे आसिन नै होइए दुर्गा पूजा उएह टा मे तीरा फुलाय छेलै। लेकिन आब कोनो एहन बात नै रहि गेलै, आब त अपन जखने अहाँ रोपियो त फूल फूला लागै छै।
हँ हमसब तऽ नैय रोपलियै और सब लोक रोपने छै। तकरा सबके तऽ फुलाइ छैय। ओकरे सबके देखलियै फुलाइत तऽ हमहुँ सब छींट देलियै।
हुम्म, हमरो सबके इम्हर मे